नमस्कार य अहाँके की मालूम अछि जे आब रथ यात्रा निकट आबि रहल अछि ई पर भगवानक जगन्नाथ बलभद्र आ सुभद्राक पवित्र यात्रा लेल प्रसिद्ध अछि एहि दिन लाखो श्रद्धालु दर्शनकक करबाक लेल उत्साहित रहैत छथि
बिलकुल मित्र हमूँ रथ यात्रा प्रत्षा बे बेस अतु रक्षा करैत छी ई केवल धार्मिक पर्व नहि बलकि प्रेम भाईचारा आ श्रद्धाक महान प्रतीक मानल जाइत अछि एहि दिन पूरा ब वातावरण भक्तिमय भऽ जाइत अछि
हँ हमर परिवार प्रत्येक वर्ष रथ यात्राक अवसर परर पूजा पाठ करैत अछि सभ गोटे मिली भगवानक आराधना करैत छथि आ सुख शान्ति भावना कामना करैत छथि ई परम्परा हमरा बहुत प्रिय अछि
ह हमर घर मे सेहो एहि दिन विशेष भोजन बनाओल जाइत अछि प्रसाद तैयार कयल जाइत छै आ सब परिवार जन एक सग बेसी भगवानक स्मरण करैत छथि एहि से घर मे आनन्दक वातावरण बनी जाइत अछि
हँ कि अहाँ कोनो पूरी प्रसिद्ध रथ यात्राक देखलहुँ अछि कहल जाइत अछि जे ओतय लाखो श्राद्धु एकत्रित बय भगवानक रत खिंचैत छथि ई दृश्य अत्यन्त अद्भुत होइत अछि
हँ हम पते च त तऽ नहि देखलू अछि मुदा दूरदर्शन आ मोबाइल पर बहुत बेर देखलु अछि जे ओहि विशाल भीन भक्ति आ उत्सा से देखि मन अत्यन्त प्रशन भऽ जाइत अछि मित्र
हँ भगवानक रथ खीचा बहुत पुण्यक काज मानल जाइत अछि लोकक विश्वास अछि जे सच्चा श्रद्धा रथ खीँचला पर भगवान अपन विशेष कृपा प्रदान करैत छथि
हँ बिलकुल सही कहलहु अ श्रद्धा आ विश्वास मनुष्य के जीवनक सबस पैघ शक्ति होयत अछि भगवान पर भरोसा रखला सा जीवन मे सकारात्मक सोच विकसित होइ त अछि मित्र
रथ यात्रा हमरा सभके एकता आ सहयोग शिक्षा सेहो दैत अछि हजारो लोग बिना भेदभावक एक संग मिली रथ खीचैत छथि ई समाज लेल बहुत सुन्दर वातावरण अछि
हुन बिलकुल एहि पर्वसँ सिख भेटैत अछि जे सब मनुष्य सम्मान छथि जाति धर्म अ सम्पत्तिक भेद छोड़ सब मिल के प्रेम पूर्वक रहबाक प्रयास करबाक चाही
बिलकुल रथ यात्रा समय भजन कीर्तनक मधुर धवनी वातावरणके पवित्र बना दैत अछि सभ दिशाँ भगवानक नाम सुनी पड़ैत अछि मनमे अद्भुत शान्ति अनुभव होइत अछि
हमरा भजन सुनब बहुत नीक लागैत अछि संगीता भक्ति मिली के मनुष्य मन के तनाव दूर करैत अछि आ आत्मा के शान्ति प्रदान करैत अछि मित्र
ह मित्र एहि पर्व मे छोट बच्चा से लय क वृद्ध धरि सभ लोक उत्साहसँ भाग लेैत छथिन सभक चेहरा पर खुशी देखब बहुत सुखद अनुभव होइत अछि
हँ बच्चा सब रंग बिरंगा झंडा फूल आर सजावट देखिके बहुत अत्यधिक होइत अछि हुनका लेल ई दिन विशेष उत्साह मानल होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे धार्मिक पर्व सभके अपन संस्कृति आर परम्परासँ जोड़िक कऽ रखैत अछि ईसभक सम्मान करब हम हमसभक कर्तव्य अछि
बिलकुल सही ज नव पीढ़ी अपन संस्कृति के जानत तखन ओ अपन सभ्यता पर सदैव गर्व करत
हँ रथ यात्रा समय सफाइ विशेष ध्यान राखब सेहो आवश्यक अछि सर्वजनिक संस्थान स्वच्छता सभ नागरिकक जिम्मेदारी अछि
हम सहमत छी जे प्रत्येक व्यक्ति अपन कर्तव्य निभायब तऽ पर्वक आनन्द आरो बढ़ि जाइत अछि आ सब सुरक्षित रहत
हँ भीड़ भड़ामे छोट बच्चा आ वृद्ध लोकक विशेष देखभाल करबाक चाही सावधानी रखलासँ दुर्घटनाक सम्भावना कम भए जाइत अछि
हँ मित्र पशासनक निर्देशन पालन कर से आवश्यक छै अनुशासन बनल रहलास स सबके सुविधा भेटैत अछि
हँ एहि वर्षसँ अवसर भेटत तैँ हमसभ मित्र मिली क रथ यात्रा देखबाके योजना बनायब एक सङ्ग दर्शन करब बहुत आनन्ददायक रहत
ह अबस हमसभ समय पहुँचब भगवान दर्शन करब प्रसाद ग्रहण करब आ पूरा दिन भक्तिमय वातावरण आनन्द लेब
हँ भगवान जगन्नाथसँ हमर प्रार्थना अछि जे सभ लोकक जीवनमे सुख शान्ति समृद्धि आ उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करथि
हमर सेहो ई प्रर्थना अछि जे संसारमे प्रेम सद भाव करुणा आ मानवता भगवान सदैव बनल रहल आ सब लोग प्रसन्नचित जीवन जीवाथि
सही चलू मित्र आब हम सब रथ यात्राक तैयारी मे अपन योगदान दी अपन परिवारक आ समाज सङ्ग ई परि पूर्व श्रद्धा भक्ति अनुशासन आ प्रेम पूर्वक मानवी आ भगवान जगन्नाथक कृपासँ सबक जीवन मङ्गलमय बनै
बिलकुल र रथक यात्रा दिन सब गाँव नगरे भक्ति वातावरण बनि जाइत अछि लोकसभ भगवान जय घोष करैत छथि आ पूरा मार्ग भगती गूंजी उठैत अछि
हँ ओहि समय रंग बिरङ्ंग फूल धौजा आ सजावट देखिक के मन अत्यन्त प्रसन्न बन जाइत अछि सभ दिशामे उत्सवक आनन्द आय देख़ाइत पड़ैत अछि
बिलकुल हमरासभके एहि अवसरपर गरीब आ असहाय लोक के सहायता सेहो करबाक चाही सेवा करब भगवानक सच्चा पूजा मानल जाइत अछि
बिलकुल सही कहलू जँ हमसभ अपन सामर्थ्य अनुसार दान आ सहयोग करब तऽ समाजमे प्रेम आ सद्भावना बढ़त
हँ रथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहि बल्कि भारतीय संस्कृता परम्परा गौरवपूर्ण प्रतीक सेहो अछि एहि पर सबके गर्व होबाक चाही
हँ नव पीढ़ीके एहि पर्वक इतिहासके महत्व तऽ आवश्यक जानबाक चाही तखनहि ओ अपन संस्कृति सम्मान कऽ सकत
ह विद्यालय सबमे सेव रथ यात्रा पर भाषा निबन्ध आ सांस्कृत कार्यक्रम आयोजित होइत अछि एहिसँ बच्चासभके ज्ञान भेटैत अछि
बच्चासभ जखन भगवानक कथा सुनैत छथिन तखन हुनकर मनमे नैतिकता श्रद्धा आ सदाचारक भगवान विकसित होइत अछि
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक पर्वक मूल उद्देश्य मनुष्यके सत्य प्रेम आ मानवता मार्ग पर चलबाक प्रेरणा देैत होइत अछि
हँ मित्र जीवनमे धनसँ बेसी आवश्यक अछि उत्तम चरित्र दया आ प्रोपकार ई गुण सबके महान बनबैत अछि
रथ यात्रा समय दूर दूर से श्रद्धालु आबै छथि एक दूसराक बेटी के सब बहुत प्रससन्नता अनुभव करैत छथिन
एहि अवसरपर अनेक लोक नव मित्र सेहो बनबैत छथि सामाजिक मेलजोल आ अपनापन बरब बहुत नीक बात अछि
हँ भगवान जगन्नाथ दर्शन करयलास मनमे अशुद्ध शान्ति आ आत्मविश्वास अनुभव होइत अछि श्राद्धो जीवन के मजबूत बनबैत अछि
जखन मनुष्य भगवानपर विश्वास रखैत अछि तखन कठिन समयमे सेहो धेर नहिो छोड़ैत अछि ईसभसँ पीक शक्ति अछि
पर्व मानवेश समय पर्यावरण रक्षा करब सेहो आवश्यक अछि प्लास्टिक उपयोग कम कयल जा सकेै तऽ प्राकृतिक सुरक्षित रहत
बिलकुल स्वच्छता आ हरियाली बनाए राखब हमसभ नागरिकक जिम्मेदारी अछि एहिसँ समाज स्वस्थ रहत
रथ यात्रा हमरा सभके सिखबैत आ छै जीवन अहंकार छड़ी विनमता अपना विनम्र व्यक्ति सभक प्र प्रिय बनैत अछि
प्रेम क्षमा आ सहयोग रखनिहारर मनुष्य सदै सम्मान पबैत अछि ई जीवनक सच्चा धन अछि
हमरा विश्वास अछि जे भगवान जगन्नाथ अपन भक्ति सब पर सदैव कृपा बनेने रहैथ छथि श्रद्धालु केर प्रार्थना अवश्य सुनल जाइत अछि
हमहूँ प्रतिदिन भगवानक सँ परिवार समाज आ देशक सुख शान्तिके लेल प्रार्थना करैत छी ई हमर नियमित आदत अछि
हँ एहि वर्ष रथ यात्रामे हमसभ अनुशा अनुशासन पूर्व भाग लेब सबक सम्मान करब आ सभ नियमक पालन करब
हँ भीड़ भाड़ामे धैर्य राखब एक दोसराक सहायता करब आ छोट बच्चा तथा वृद्धक विशेष ध्यान राखब
बिलकुल भगवान जगन्नाथ कृपा से सब लोग जीवन सुख समृद्धि उत्तम स्वस्थ आ सफलताक आगमय होइ
हँ हम प्रार्थना करैत छी जे पूरा संसारमे प्रेम भाइचारा शान्ति आ मानव ताक प्रकाश सदैव फैलल रहै
बिलकुल चलू मित्र आब हमसभ श्रद्धा भक्ति सेवा अनुशासन आ प्रेमक सब रथ यात्राक पावन पर्व मनाबी आ भगवान जगन्नाथ जय घोष करैत अपन घर लौटब मित्र
हँ मित्र एहि अवसर पर अनेक लोको और नव मित्र सेहो बनैत छथिन सामाजिक मेलजोल आ अपनापन बढ़ब बहुत नीक बात अछि
बिलकुल रथ यात्रा समय दूर दूर से श्रद्धालु आबै छथि एक दोसरा भेटीक के सब बहुत प्रसन्ना अनुभव करैत छथि ठीक अछि मित्र